हेलो
हेलो
हँ की हाल चाल छै
हमे ठीक छियै बहिन बड़ दिन बाद हमरा आर के अहाँके मोन पड़ल ने
बर दिन बाद ह नहि एना तन बिजी हो रहलियै ने बच्चा सब आ गेल रहै ओहि से ने तऽ बहिन के कोई बिसारे वाला चीज होइ छै जे
हँ ई तऽ अहाँ नीक कहै छी जेना बिसारे के तो चीज ना छियै अहाँ के बहिन छियै
हँ आ आ गेल रहले हे न बच्चा सब छुट्टी मे आ गेल रहले हे न एहिह से तनिका बिजी हो गेल रहिये त इहे सब ह आल छ अभी तो एक के छुट्टी खतम हो भेलिय तऽ एक तो चलि गेलियै आ बड़की जेकर बिआह नहि कयले छियै से आयल छै ई से आयल छै तऽ ओकरे मान तनि अभी बिजी रहलिय लेकिन फिर भी हम कहलियी नहि बड़ दिन भेलै बहिन से बात को नहि भेलै की हाल चाल है केहन धिया पुता हइ
हँ नय यहाँ निक केयली हम हमहुँ अहाँके मोन कर करै छलियै कि ना तनिका दीदी से बात भए जाय तो हमरो तन
अच्छा तऽ केहन रहले अखनी ननद के जे बियाह अहाँ करे गेलियै तऽ केहन बितले सब नीक नीक
ब बड़ हँ बड़ नीक से सब भऽ गई बाल बच्चा सब शामिल भेले भेलिए हुनकर शादी मे खूब नीक से बराती उराती ई सब अच्छा से भऽ गेल शादी बियाह
देखिऔ बेटी बियाह मे की हइ न बहिन बेटी बियाह जग के बियाह होइ छै उ ज जेकर बेटी है ओकरे बिाह नहि है पूरा गाँव गड़ा समाज के बेटी होइ छै जेना बेटीके बियाह होइत छै तऽ देखियौ अहाँ जे जेना जकरा नहियो कोइ दुइयो पैसास से जुड़ल हइ उहो कुछ ने कुछ ला के बेटी के बियाह मे मदद करे छै क्योकि बेटी त जग के बेटी बे है पूरा मतलब समाज के बेटी है न कोइ एक के तऽ है न
तऽ मानियो जे अहाँ जे कलियै तो जितने नाते रिश्तेदार होतेै जे पटी पटी दार होतै सेहो सब तऽ अपन अपन सहयोग देल ही होथिन नावमे कुछु ने कुछ
हँ सब सब हाथे हाथ मिली जुली केना शादी बियाह भऽ गेल ओ आर माय के पतो नहि चलल आ जेना ओकर ओ पापा भी
हू हँ हँ हँ तऽ ई त हो तनी दुखद बात छै पापा नहि छथिन तऽ दुःखद बात
तऽ छोट रहल तखनिए ओ हुनकर पापा डेथ कर गेल
अच्छा
तऽ तनिका आऔर जैसे तैसे तनिका गरीब दुःख मुखिया छलै तऽ तनिका सबके मिल जुल
नहि नहि बहिन तऽ अहाँ अपने अपने तरफ से अहाँ के ई न नीक से मदद उदत कर देलियै ने सारे बातमे हँ
हँ हमरा आर से जे भेल से हमरा आरके तनिका पैसे भेल तऽ हमहूँ तऽ अभी एक महिना पहिले एगो और बहिनके बियाह छलै ने त वहाँ भी हँ तऽ वहाँ भी मदद करेके बात छल के ना देखू हमरो आर के अभि दूगो बेटी बेटी छै जेना अगर हम न करब बहिन तऽ हमरा आर के
की खड़ा होतै बिलकुल नीक बात कहलियै यह आ दे आ अहाँ जे कलियै ने से उ तऽ छोड़ियौ जे के खड़ा होतय सबसे पहले तऽ जे ईश्वर मालिक हथि से तऽ देखलथिन जे कते साफ मन से अहाँ केकरो बेटी लेल खड़ा भेलियै ककरो बेटी ला अहाँ काम कलिये तो ई तो सबसे नीक बात भेलै ने देखियौ कोनो तीर्थ स्थान पर गेला से बेसी धर्म होइ छै केकरो बेटी के
बिआह शादी कर देना सही बात छै अब कहल जाय छै ने दीदी कि एगो बेटी के कन्या दान कऽ अस्वमेघ यज्ञ के बराबर होबै
ह ह ठीक कहै छी अहाँ तब तऽ ओही ने कहलियै जे अहाँ अगर मदद कलियै कुछ केलियै तऽ अहाँ के बेटी तऽ जब बड़ होते तब बड़ होते जब सियान होते जब अहाँ करे जेबै अखनी तऽ अहाँ अपन धर्म कऽ के मानके चलियौ जे अहाँ एते बड़का पुण्य के काम कलिये केकरो बेटी के शादी में भागी दारी बनलिय कुछ देलिय तऽ ई तऽ आब अहाँ अपना लेल भी केलियै चलियौ हमरा कहना है जे हम तऽ कऽ देलियै अपन धर्म आब ओ जनथिन कि अहाँके बेटीके बिआहमे की करे
हँ कोन रूप से मदद करे ओ तो उनकर ऊपर
उन ओ जनथिन आब एखनि जे जरूरत पर अहाँ खड़ा हो गेलियै बहिन ई सबसे नीक बात भेलै ने जे उन हुनको भेलनि जे छ पापा नहि रहलखिन बाबूजी नहि रहलखिन तऽ जे हमर नाते रिश्तेदार छथिन जे हमर जाने सुने वाला छथिन ओ सब तो आगे से आगे आके बढ़के केकर देलखिन न तब तऽ ई सब सबसे नीक बात भेल तऽ केहन है बर उड़ मने घर बर केहन मिलल हय
घर बर्त एकदम बड्ड नीक छै दीदी जेना जेतनो तारीफ करू ओतना कम
हँ हँ
हँ खूब नीक छै बड़ आ बड़ घर दूरा भी खूब नीक छै परिवार खूब मिलनसार छै जेना तनिका कम बेसी जे हो जाइ छै भी तऽ ओकरा आर के बेचारा सब झाप पोत दै छै
हँ तऽ ई बहुत बहुत मतलब समझियौ जे ओ परिवार के लोग बहुत सज्जन आदमी छथिन जे कोय कमी बेसी के ढक दै छथिन आओर मने बाद के उजागर नहि होइ दय छथिन जग मे ने तऽ बहुत लोग होइ छै जे छोट छोट बात में इतना ने मार पीट उखाड़ देय छै बर बरात लौ पटा के ले जाइ छै
न जेना कहू तऽ लड़की पार्टी से लड़की के माँ भेज खाना के इंतजाम केेले छै भेलै से उ ओखनि कहल थिन कि नहि गाँव समाजके बात छै आओर हखनिके गाँव घर तने ने तनिका मीट मछली के जादे लोग महत्व देबे छै तऽ ओ कहलथिन कि ना अगर अहाँ ना करि सक तऽ हमे कर लेब हमे इन्तजाम कर लेब आ साठि किलो मीट अपना देनेसँ कटबाके मदद केलथिन कि नहि बराती मे कोई कमी नहि होवेके चाही जेना बाराती मे कोई ई न कहे कोइने से दुशवारई न होबे कि फलाना के बरातीमे मीट मछली नहि चलल छै
अहां सोचियौ हँ तऽ अहाँ सोचिय जे ओ अपन इज्जत बचलकै ने अपन पैसा दे के हिनका ऊपर तऽ भार नहि करलकनि हिनका तऽ नहि कहे गेलनि कि अहाँ करू ओ अपन इज्जत बचले खुद ही पैसा दे के खुद ही ले के आ के बनवा के खिया के हिनकर माँ इज्जत रख देलकनि
रख देलखिन जेना ओन खनिके ई भी न कि ह एहसानो न जतेलखिन कि हँ हमे देले
हँ हँ
त एकर मतलब है न कि बुझियौ ओ जे सुलझल परिवार हैय जेना मने आज आजकल के सुलझल परिवार होइ छै पहिले देखियौ बहिन पहिले रहलै न पहिले लोक कम पढ़ल लिखल भेल तनिका जादे से गाँव बाहर भीतर न निकललक तऽ दिमाग छोट रहैत रहले ह पहिल लोकके अखनी की हे न जे अहाँ हो य हम होय सब कोइ बाहर भीतर के दुनिया देख रहल छै सबके पता हैय कि अखनी बेटी बेटा मे कोइ अन्तर नहि छै तऽ ओहो अपन चाहै छै कि आधा आधा ई करतै कतेक जगह तऽ हम ई देखलियै बहिन कि अधे अधे खर्चा दुनू करै छै
मिलजुलके हो जाइ छै हँ केना ओकरा पे भार पड़ अ हमरा पे भार पड़े
हँ हँ
एहि बहुत नीक विचार होवे छै बहुत सपोर्ट हो जाइ छै मा बापके आ नहि तो लड़की के शादी मे दीदी चाहे घर बनावे मे जितना लगा देहु अहाँ उतना कम पड़ै छै
आ ज देखियौ जे ई ई आ य जे बहिन जे जे अलै हैय ई सोच जे अलै हैय से अही से अलै हैय न के लोग बाहर भीतर जाय लगले समाज देखे लगली दुनिया देखे लगली तऽ आदमी समझल कि नहि बेटियो में कोई कमी नहि होय क चाही बेटी पढ़ल लिखल बेटो पढ़ल लिखल तऽ दुनू के बराबर से खर्चा होयके चाहिए बराबर से मान सम्मान मिले के चाहिए ई पहिले नहि रहले है बहन पहिले ई सब चीज नहि रहलै हे पहिले तो जेकरा बेटी रहलै ह तो रोते रोते ओकर जिंन्दगी बीतैत रहलै
हँ तऽ एगो कहावत छलै ने बहिन कि बेटी के बिआह मे बाप के पेड़ के चप्पल घीस जाइ छै त ओ जेना गलत
ह नहि गलत नहि छै घी घीस मतलब जेना देखियौ अभी बहुत चीज बहिन बदल गेले अछि शादी बिहा मे अहाँ मानके चलियौ त देखियौ पहिले हमरा सके तो अगुआए करैत करैत बाप पितिया के एड़ी के चप्पल खिया जाइत रहले हैय अगुआई करे में अभी अगुअय अब अहाँ कही सुन छियै अगुअय नाम के चीजे हटि गेलैयब
ई तऽ
नहि हँ
हँ अगुवै भी खतम भऽ गेल आओर जेना देखू एक चीज ई भी छै कि माँ बाप भी तनी सजग हो जाय छै कि चलू जेना हमर बेटी जहिमे खुश रही ओकरे से हम बियाह करते
जेना हँ आ जेना आ गेले ने अब जैसे अहाँ हमर बेटी के जनै छी तब अहाँ आगे बढ़के कह देली जैसे हम दीदी के बेटी के जनै छियै दीदीे बेटी बड़ा नीक है तऽ अहाँ कह देलियै तऽ अब ई ऐसे बात होइ छै पहिले तो अनजान घर अनजान गाँव अनजान परिवार मे बेटी ले जाके आदमी दे द कोई जहान न पहचान नहि सुनन कुछ नहि
तऽ पहिले देखू एक चीज ध्यान देब देतियै कि पहले कितना दहेज बेटी सबके जला दै छलै तऽ कष्ट देबे छलै तऽ छोड़ दै छलै आ अब ई सभ चीज सुनै के बहुत कम भऽ गेल
कम बहुत कम हो गय हँ बहुत कम काहे कि अब आब अहाँ बीच मे छी ने तऽ अहाँ अहाँ तऽ बतेबै ने
हँ केनानेक विचार के कुटुम्ब छै
हँ हँ ई वजह से ई कम हो गेलै बहन अखनी अखनी ई सब चीज कम हो गेलै अच्छा अखनी परिवारो समझदार हो गेलै
हँ
पहिलेवला परिवार भी नहि है कि हँ बेटी पुतहुमे बहुत अन्तर अब नहि करै छै कोइ के घरमे तऽ पहिले होइत रहले हे कि पुतोह के एकदम दबा के रखली बाहर भीतर न जाय दे देलि ई सब भी प्रथा खतम भेलै है अब
ई भी सही बात छै अहाँके जेना देखु तऽ पहले सास लोग पुतोह के साथे चलैमे तनि हीन करै छलैेक आ पुतोह छै तऽ हम हमे साथे कैसे चल चलबै ओकरा साथे लेकिन अब देखु तऽ सास पुतौह दुनू साथे चले छै घूमे
हँ बिलकुल घूमे जाइ छै सर सिनेमा मस्त भी करै छी अब उतना उतना दाय मतलब जे भेले ने से सब के सोच बदलले तऽ दायरा भी खतम हो गेले पहिले ह पहिले त हमरा बहीन अच्छे से याद हइ जे पहिल खटिया मछिया पर सास बैठथिन न तऽ ओकरा बराबरीमे पुतोह नहि बैठै
सकै छै
मतलब जेना ओने खटिया ले के अहाँ न बैठ सकै छी यहाँ नीचे जमीन मे बैठू तो ओ उस सब चीज खतम भेलैयै
आ अब तो हँ अब तऽ देखू तऽ सास पूतोह एक साथ बैठके हा हा ही ही करते समय बिताबै छै कितना नीक लगै छै देख के तऽ
इसे इसे इसे भेली जे मानलू जे मारे के काटे के जलावे के इहो सब प्रथा खतम भेलै न
हँ तऽ एगो समानता भऽ गेल समाज मे परिवार के बीच मे जे समानता भेल तऽ अपन अपन प्रेमो भाव
हँ हँ हँ इह हँ इहो कारण भेलै ई सब ई सभ कोन जरूरी रहलै ह ई सब जे भेलै न से जरूरी रहलै ह बहिन ई सब जरूरी रहलै ह भेल समाजमे चलियौ बढ़िया हैय
एकर से समाज के भी रूप रेखा बदल जेना देखू बिहारमे शादी करे से पहले बाप माय कितना डरे छलै काहे बाप बिहार मे शादी